हँ
हेलो
हँ हेलो कहाँ से बोल रहल छी अहाँ
हेलो
अपनेके कहाँ से बोल रहल छी हेलो
आवाज आबै छै
अपने अपने कहाँ से बोल रहल छी
आ हेलो
हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो